हेलो
हँ हेलो
हेलो
हँ हेलो
की ठीक ठाक छी
हँ हँ ठीक छी अहाँ सब ठीक छियै
हँ सभ ठीक छी की भऽ गेलै नाश्ता पान चाय सब पीलहुँ
नहि अखन नहि पीलहु हन अखन खाना सब खाय के सुतल छलहु उ पानि सब भेल हँ इम्हर
पाँच बजैत छै तऽ पाँच बजे तऽ लोक क पानि किछ नाश्ता कयेलक चाह पीलक
हँ आब जेबै चाय सब नाश्ता सभ
पपा सभ एयथिन न तखन चाय बनेबैन तऽ सभ एके बेर पीतै
अच्छा तहन तऽ सँझका ओरियान तरकारी तीमन केऽ हैत आब
हँ आब जेबै कनि काल मे भनसा चढ़बै लऽ
अच्छा दिनमे की सब खेने रहौ
दिन मे खेने रहौ रोटी सब्जी आम दही इहै सब खेने रहुँ आय
आ एकासी छलै तैय
हँ एकादशी छलै ने तऽ आय रोटी बनते ताइ दुआरे
आब रातिमे तऽ फेर फेर रोटिए सब्जी बनत
हँ फेर रोटीये बनते रातो कऽ आइ तऽ रोटीेये खेतै लोक दिन राइत
हँ आओर सास सब ठीक ठाक छैथ
हँ सब ठीक छैथ तऽ अहाँ सबके घरमे सब ठीक छैथ
हँ सब ठीक छी गाँव म तऽ अहाँ क बड़ गर्मी लागैत हैत
नाइ आइ दुपहर मे बड पाइन भेल हन
आ पानि भेल चलू तहन तऽ मौसम ठण्डा हैत
हँ एखन मौसम ठंडा या सुतल रहै तऽ मेघ लागल रहै हवा सभ बहैत छलै आ पाइनो भेले हन खूबे आय
अच्छह कोठा पर सुतै छी की घरे मऽ
नइ कोठा पर अखन नइ सुतै छियै घरे म सुतै छियै
नइ गाँव सभमे लोकके कतेक निक सभ चौ चौ सभ कोठा पर सभ सुतल गर्मी लागल तऽ ओतऽ सँ ओ चीकरलक ओतऽ सँ ओ चीकरलक कहलहुँ गपशप करलक बैस कऽ लूडोए खेलाउ मोबाइले देख खूब साँझ कऽ जहन गरमी लगै छै त लोक पड़ैए कोठापर
हूँ हूँ
तऽ अपन बहुत लोक सुतै छै हमसभ गाम जाइत छी तऽ कोठेपर सुतै छै शौखो से सुतै छी जे कोठा पर सुतब खुल्लामे
हँ कोठा पर तऽ नींद बड़ नीक होइ छै हावो बहइ छै
चोटा लऽ कऽ फेर निचाँ भोगै छी
हँ फेर बंन्द भेल तऽ फेर लोग गेल सुतय ले
तुतु देेलक भागू जहाँ कि पाइन आयत कि ऊपर जाउ निचाँ गर्मी लगै छै आ कि ऊपर जाउ आर उपर सँ जहाँ कि पाइन पड़त कि भागू निचाँके
हँ
केए दिन अपन तकिया तकिया भीज जाइया
ह ह
एतो लाइन कटि जाइ छै त की करतै तऽ ऊपरे मे जाइ छी सुते लऽ
हँ साँझ तऽ अहाँ सभके सबेरे पड़ैत आयत ने साँझक बेर भऽ गेल
हँ अन्हार होइए कनि कनि एक घण्टामे भऽ जायत
हमरा सभके तऽएखन बड टेम साढ़े सात बजे साँझ पड़ैए
नहि एतौ पड़ि जेतै साढ़े छओ बजे तक साँझ भऽ जाइ छै एतऽ
अ ह
अहाँ सब पीलो चाय सब
हँ एखने सुति कऽ उठलहुँ हम मुँह कन धोलहुँ चाह पीलहुँ सहल छी
हू
तऽ सहलमे अपन तऽ ओनाहियो लोकऽ कऽ दू दिनसँ अहाँके सहनाइ भऽ गेल
किया काइल कथि रहै बृहस्पति
काल्हि बृहस्पति केयने छलहुँं आइ एकादशी छलए
हूँ
तऽ उएह फलाहारी तलहारी भेलै आम ताम खेयलहुँ केरा दूध खेयलहुँ दही आनि कऽ खेयलहुँ हम रातिमे साबूदानाके पकौड़ा बना कऽ खायब अहाँके
हँ हमरो सभके घरपर सभ टहलै तऽ हमहूँसभ उएह बनेलहुँ
हँ हम जाबे पकौड़ा दुख खेलहु ने तबे हमरा उनी नी ल अपन तब साबुरदानाके पीसि दै छियै मिक्सरमे आलू उबालि लेलहुँ आ ओकरामे मिरचाइ तिरच‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ाइ द कऽ बड़ सुन्दर बरी जँकऽ बनेलहुँ खेयहुँ
हँ हम सब सबूरदाना फुला देलहुं आ तखन ओकरा आलू खूब साइन कऽ कनि धनिया पत्ता कनि मसाला सब दऽ क
हँ कनी सब नीक चटगर नीक लगै छै कचका मिर्चा करू चहटगर रहे त ओएह फलाहारी होइ से की करतै लोक फलाहार कतेक खेतै
हँ मीठ सबके नीक नहि ने लागे छै सब खायए नहि चाहे छै ने
हँ हँ
तखन तऽ आया आहासब हँ हँ और सब तऽ बढ़ियां छै
तऽ रो रातिमे कथीके सब्जी बनाब
रातिमे लागेया परोड़ आलूके सब्जी होत आ रोटी बनत आ सहल हे अ मखान के खीर हैत शायद
मखान तऽ अहाँसभकेँ तऽ भेटैएा मखान हमरासभकेँ नहि भेटैए बड़ महग भेटबो करैए तऽ अहाँसभके तऽ गाम घरमे मखानो अलेल भेटैएा
हँ एतऽ तऽ हमरा सबके घरे लग छै कने हटि कऽ मखान के फैक्ट्री छै जतय पैक भऽ भऽ कऽ जाइ छै मखान एखन तऽ सस्ते छै पाँचे छ सए के छै कोजगरा टाइम मे रहे एक हजार के
तखन पाँचे सए हजार रुपे किलो छै मखान
हँ एखन सस्ता छै एखन फोड़े लए आब जाइए जेतै ते सब ने एखन सस्ता छै आ ठीक छै हमरा तऽ घरे लग छै तऽ कहबै
त आहा सच्चे काच्चे अथी दे हमरो कनी सहल तहल रहे छी ने तऽ मखान रहत त कनी फलहार क लेब त ने बड़ महग आ ओहोमे भेटै गाम जँकाँ कतहु कनि मनि भेटत महग बड़ तऽ हमरा कनि अहाँ
तऽ लेबे तऽ डेढ़े सए के दै छै एक सए डेढ़ सए के
तऽ हमरा केना पठा देब एड्रेस पता देब अहाँके
हँ
आ अहाँ हमरा सच अहाँकेँ हम अपन गूगल तूगल सँ पैसा दऽ देब हमरा कनि मकान गाम घरके अपना सबके मखान ई सभ तऽ प्रसिद्ध छैहे मिथिलाके मखान पान
हँ अपना सबके तऽ उएह होइ छै
गाम जेबै तऽ आ जाइ छी गाम तऽ आनै छियै बहिनके बेटीक के बियाह मे गेल छलियै ने ताहि बेर तऽ नहि गेलियै हम
हँ ओहि सब मे महग रहै छै कोजगरा सबके टाइम मे एबे न अभी लगन सब मे तऽ कनी महग कऽ दै छै
के बियाहमे तऽ ओहिके बाद एखन एहिबेर साल नहि गेलै तऽ अन्ने रहियै अहाँकेँ दू तीन किलो तऽ तते सहै छियै जे ओहिमे फलाहार बना बना कऽ खा लेलहुँ
हँ जे सहतै तिनका त चाही उएह सब
हँ
के कहलियै तहन देखियौ कनि हमरा अहाँ देखबै कोशिश करबै कोनो एड्रेस पता देब
तऽ आ नहि हम गामे जायब तऽ अहाँ सँ बात करब तऽ हमरा भेज देब
हँ ठीक छै कोनो साधन हैत तऽ हम कोशिश
हँ हँ हँ देखबै अपना सबके तऽ मखान के सबसँ कोनो सूखा मखान के सभसँ प्रसिद्ध खीर भेल
हँ कोनो काजो सब भोजो भात भेल तऽ आब सब म मखाने खीर बेसी केलक
तऽ बड्ड मखान देखै छियै हमसभ जाइ छलियै बियाह होइ छले ने तऽ दनही करे ले मखाने पोखरि जाइ छलै सब तोड़ि तोड़िक के लगा त घीच घीच के काँचे चीबा जाय छलै
हमरो त
हटिया गाछी गाछीमे ढेर लागल रहै छै लोक करिया करिया ओसभ पूरा मुँह दूध जकाँ भरि जाइत छल चौरा चोरा के मनसा खिहारैत रहै छल कुट्टीएमे भरिकऽ लऽ कऽ भागि जाइ छलियै
हू
हमरा सब गावममे बड्ड होइ छै लेकिन आब एतेक दूर भऽ गेलहुँ तऽ आब जायब तहने आनब नहि तऽ हमरासके नैहियर मे हमरा सबके पोखरि छै से बड ओहिमे मखान होइ छै मलाह सब के छ नहि छै करै छै हमसभ ओकर फूल मतलब बत्तियए रहै छलै तऽ तोड़ि लैत छलियै आ दूध जकाँ ओकरा चिबा चिबा खा लै छै
हँ हमरो सब के मंदिरो ऊपर पोखरि छै तैयो में पूरा पोखरि मखाने
आब तऽ अहाँके गाममे अथी भऽ गेलै खेतके लोक आब मखानक खेत बना देलकै देखलियै एहि बेर पैरका जे गेल छलहुँं तऽ देखलहुँ जे खेते मे आ मखान पहिले लोक तऽ पोखरि मे कात करोट मे होइ आ एहिबर अहाँके देखलो जे सब आ मखानो खेतीमे खूब पैसा कमा लै छथि
हँ बड पाय होइ छै ओहिमे
हँ देखलियै गाँंव जे गेल छलहुं ताहि मे देखलहुँ जे सबटा तऽ लगे सम सौसे मखान खेती कमे पानिमे कहलै आब नीक छै जे लोक आब अन्न नहि बुजै छै तऽ अथी नहि होइ छै तऽ मखानमे तऽ दुनिआँ के पैसा होइ छै
हँ हँ विदेशो जाइ छै ने पैक भऽ भऽ के इम्हरे सब
मखान मे अहाँके फायदा कारको तागतो छै ने तागत होइ छै अहाँके मखान माल फलाहारी केलक अपना सबके तऽ सबचीज मे कोनो शुभ काज करियौ दूगो मखान डाली पाती पर दऽ दियौ
हँ डाली पाती पाबन सब चीज मे पड़े छै मखान
कोनो पाबन हैत छठिओ चौरचन अहाँके करियौ ईसभ रवि शनि करियौ सभ डाढ़ी पर चारि गो क मखान शुभ होइ छै लोक दऽ देलक
हू हू
अपनासभके तऽ प्रसिद्ध मखान नहि छै
हँ हमरो सबके घर के पीछा मे छै बहुत दूर तऽ खेते खेते एतऽ सँ छै नबदा एते दूर सब खेते
के ससुर नहि कयने छैथ
नहि हमर ससुर केयने नहि छथिन लेकिन मलाह के देने छथिन कए गो मे पोखरि खेत सब छै से
अच्छा हँ उएह अपना नहि त खेत देने छथिन कौड़ी ल तखन तऽ अहाँकेँ अपनो मखान मखाने देत कि पाइ देत
पाइयो दय छै आ साल मे जे गछने रहल तते मखानो देलक
तऽ ओहन कि तहन तऽ अहाँके बोराके बोरा ओहिना खेतेसँ आबि जायत मखान
हँ खेतो से आबै छै और पूजा पाठ वाला घर छै तऽ उम्हरो से आयल मखान तऽ मखान सब रहैया घर मे ओहि सबके नहि दिक्कत होइ छै
घरमे पूजा पाठ सब अथी करै छथि
हँ पंडित छथिन सब तऽ मखान सब आबिते रहै छै
हँ पण्डित पूजा पाठ घरमे तऽ मखान तऽ कहबे केलहुँ हर पाबनिमे हर त्यौहारमे शुभ होइ छै
हँ किछो भेल सत्यनारायणो भगवान सभके लोक पूजा केलक तऽ एगो थारी मे अलग से मखान द दबे केलक ओहो में सब आब इम्हर
हँ
सब चीज मे मखान परबे करे छै अपना सबके
तहन तऽ अहाँ सबके मखानके एते तक चाउर दाईल बना देने छियै चाउर जकाँ फांकू खूब मखान
हँ चाउर जकाँ फाके नहि छै ओहे फलहार तलहार मे भेल आ हमरा सबके घर पर ई कथा वला छथिन तऽ लोको सब आबैत रहल
हँ तेह ने खेतो अछि चढ़ौओसभ हेवए सुनैत छी कतेक आबे पूजा पाठ मे होइए तहन तऽ अहाँकेँ तऽ ते ने कहलहुँ चाउर जँकाँ तहन फाँकब ओतैय तऽ की करबै चाउरे जँकाँ फाकब न
हँ ओनाहियो साँझ क मोन तोन भेल तै
हँ सब चीज नून दऽ क भुजला नीक लगैत छै खीर नीक लगै होइ छै मखानके सभचीज नीके लगै भूजि कऽ हममे चीनी दऽ दियौ पाकवला ओहो नीक लगै छै
हँ सब्जी बनेलहुं तऽ सब्जियो बड नीक भेल ते सब्जियो सब
एकेगो मखान के कते चीज होइ छै आ ओहिना तागतो होइ छै अहाँ खैब बना कऽ जे डेली अहाँ एक बाटी क खइयौ त शरीर में बड़ तागत होइ छैय मखान से हँ हमरा घर मे हुनका सुगर छनि तऽ डक्टर ओएह मखाने बेसी एन कहै छै हड्डी ओइ स मजबूत हो छै तैं बुझलइ जे मखान हँ
हूँ देखब हम केओ जाय वला हैत तऽ हम भेजबा देब
हँ हँ देखबै आब जेबै आब जेबै अपने अगिला साल गाम तऽ कहब आ नहि केओ एतेहन साधन हेतै केओ से केओ गाँव से अबिते रहै छथिन तऽ एड्रे एड्रेस पता देबै अहाँके घर पर जा कऽ लऽ आनत